जी नमस्कार--जी नमस्
बताउ ने की हाल छै अहाँके?
जी यहाँके हाल सभ निक छियै। यहाँ के हाल चाल सभ निक छै, अहाँ के कहै छी ने अहाँ के की हाल छै?
जी हमरो हालचाल सभ नीके छियै, आउ ने खेल खेलै छी त आउ ने खेल मे
हमहुँ त ओहि में त अभी आयल छी अहाँके कहै वला रहै छी इहे बात।
मोबाइलो हमर हो गेल छै बेरासी प्रतिशत चार्ज त उहे कहै छी तनी खेल लेबै छी, आवाज उवाज निक जाइ छै ने हमर?
जी अहाँके बहन जी, मने पढ़ाई उढ़ाई क लेलेे छियै?
जी ओ पढ़ लेबै छियै।
जी। माने अहांके सुबह खन क लै छी त कहै छी करै छी ओहिसे
मतलब अब आराम से खेलै छी, और बोलू ने अहाँ के तबियत सभ निक छै?
जी यहाँ के तबियत सभ निक छै अहाँके ओ ना पूरल छै रेडी करै छी।
कर देबै छी, और बताउ ने अहाँके खाना पीना की की भेल छै?
इहाँ त खाना पीना भेल छै, अभी त खैले छियै ए अथि कथि कहै जाइ छै ने, ओ भिन्डी के आचा न भिंडी कहै छै भिन्डी त सुबहे खेने छिए, चना नै रहै छै।
कि?
कोन चना पियरका चना कि हम पूछे छी पियरका चना कि करियका चना?
करियका चना के बनाबै छियै, माता जी बड़ा तीत बना देने छियै।
ओ त करियका चनाा खायले छी त नीक लागो छै करियका चना अहाँके
जी बात छै ऐसे हम काल अहाँके कहलै छी पन्द्रह मिनट रुकै छी। देख चौक पर न जाय रहलग छै खाना खाय के रहलै ह त अहाँके हमरा बुझ रहैये जे अहांके का दोसरे समझ जाइ छै ओहिसे क देबे छै ओकर बाद खाना खा के क देबे छी अहांके बीच मे मातााजी कह देबै छै बस हो जाइ छै दोसरे बात क नहि
ली। जी ते हमहुं न खाने खाइत रहै छी, अखनी के कॉल करै छी ते हम खाने नु खाइत त रहै छै समझै छी अहाँ
खाना खा के सभ अथि रहै छी फ्री रहै छी ओकरा बाद काम करै छी कि ना?
जी हमहु सोचने छी कनी खाना पीना खा लेबे छी। त हमहूँ अभिये खाना खैले छी। ् भात, केलाक के सब्जी घिउराके सब्जी आ दाल त ना रहै छै आज
ओमे दाल खइ छियै ने त गै, उ
तऽ एना इतना नेज हँ, नहि बंगला के दालि न खााय छै, मसूरी के दालि न होकै छै।
हू, हू।
उह खाइ छियै हम, हमरा मशरूमेके दालि नीक लागैत छै।
बारा ल बीज लागै छियै।
जी, अहाँ कथ अहाँ की चीजके, दालि खाइ छियै?
हमँ खााय छी मसूरे के, अधिकतर खााय छी, न कि ऐसे एसी के मिल जाइ छै ने। क्या कहै छै, मूँग के दाल खैले छी अहाँके?
मूगके दालि।
जी!
हँ, खैले छीयै बड़ा नीक लागे छै।
जी!
ह एगो ते मूंग होय छै जे, काचो बड़ा नीक लागे छै।
हँ, हँ, काँचे ओकर पाता छै। ओमे कहे छै ने, जैसे किछो खा सकै छै, काँचे में त आरो नीक लागे छै। छीय, उ शरीर ल बड़ा अथ नीक कहे छियै।
जी! तऽ हम एगो मूंगो कहै छ जे, कचह खाय छियै। बड़ा नीक लागै छै हमरा, हम तऽ कितना बार खाइ छी। और बताउ ने, अहाँके तबियत कैसन छै?
यहाँ के त तबतबी सब नीक छै, अहा के कहे छै ने अहाँ के तबिय उबियत केसन छै?
जी हमरो तबियत सब अभी के छै, ने बरसात होइ छै त उए सोचे छै कि अहाँके बता दू, अहाँ तर मौसम के केना छै? धूप छै।
बड़ी रौदा पड़े छिय, तादर पहिले तऽ रौदा खतम भेल छै, लेकिन अखेल पड़ै छै।
हमरा तरफ तऽ मतलब क रौदा न पड़े छै, हमरा तरफ एतना धूप होइ छै कि, की बता तब पूरा बारिश -उरिश काट देले छै।
जी ई तऽ अहाँके नीक कहै छी।
जी! आओर बताउ ने, अहाँके तबियत तबियत क केना छै?
हमर मत तबियत सब नीक छी, अहाँ के कहे छी ने, अहाँ के कैसा तबियत छै, पता छी क खेल छै नया फ बड़ी हाथ प रहे छै
ओ हमरा ते मोबाइल नया छछै नू, ओकर तनी दिक्कत। होइ छै खेले मे, हमर हाथो नहि बैठल छै अभी। हथवा बैठि जाइ छै, तऽ एकदम नीक! चलै छियै, हम अभी बड बढ़िआँ खेल लबै छियै।
ह त ब कह कह
आओर बताउ ने, अहाँ तऽ सुनै छी, कि बड़
हूँ,
बोलै छी, का बोलै छी।
नग रातो तऽ नीके खेलै छियै, आ वैस अभी नया खरीद के लिय छी तऽ साफे खराब हो गेल छै तऽ।
जी ई तऽ बताउ अहा एकदम नीके कहै छी, आओर सब बत तब अहाँके घर वाला ल के लोग कैसन छियै सब नीक छै माता जी पिताजी? भाय बहिन सबलोग नीक छै?
जी इहाँ के माताजी, पिताजी, भाय, बहिन लोक सब नीक छै। अहाँके गुलाउ रुकयके चाही ओकरा बाद हो जाइ छै, अहाँके माता पिताजी सभ नीक छै अहाँके?
जी हमरो माताजी पिताजी सब नीक सभ मतलब अपन अपन सब अपन अपन काम मे व्यस्त छै।
जी ई त बात छियै काम मे व्यस्त सब लोक छियै। करै छै सभ लोग कामे कऽ के अपन ध्यान लगाबै छै काम पर ने
जी इहाँ तऽ बतबा सहिए कहै छी।
जी
आओर बताउ ना अहाँके तबियत केना छै?
इहाॅं के तऽ तबीयत स साफे नीक छै। अहाँके कहै छी नै से अहाँके तबियत कैसन छी?
हँ तबियतबा नीक छै हमर बस इहे दिक्कत भेल छै कि तनी खाना पीना खाइ छी ने तऽ आजके खाना तऽ पूरा छोड़िये देबे छी खनवा खा
जी
ना नीक लागै छै केलाके सब्जी अहाँके केना लागै छै?
ऊं त हमरा नीक लागे छै अहां के कैसे लागे?
हमरा न हमरा केला के घिउरा ई सब के सब्जी अब ओतना नीक ना लागै छै।
ना तऽ हमरा केला के लागै छै। केला के लागे छीयै आ दोसर चीज के ना लागै
हमरा आल्लूहिके सब्जी खाइ केतना दिन भऽ गेल छै। अहाँके अलुइके सब्जी कहिया खयले रहै छियै?
हम तऽ खैले छी इहे तीन दिन भेल छियै। अहाँके केतना दिन जी अहाँके केतना दिन भेल छियै?
हमरा तऽ बारह दिन भेल छै अलोइके सब्जी खाय
कम से कम
हमरा तऽ मतलब के कम से कम नहियो तऽ दस दिन बीस दिन से ज्यादा भऽ गेल छियै।
बारा समय हो गेल छै अहाँके तऽ
जी अहाॅं एकदम नीके बात कहे छीयै बारा समय नु भए गेल छियै।
जी ऐसे आलू के समय अथाली के आलू के आलू के सब्जी खाइ छीयै कि ओमे कुछो मने लगा के खाय छै की कोबी मने कोबी कहेसे कुछों कुछो
अभी जानै छै की होइ छै अभी नु आलूइ के सब्जी ना बनै छै खाली हरी हरा स सब्जी बनय छै अभी समझे छी तऽ ए में अभी समय लागै छै।
जी जी जब सब हरा सब्जी खतम हो जाइ छै ना तब ऊ सब बनै छै जादा
जी अलोहिया के सब्जीया तब बनै छै अभी तऽ ना बनै छै तऽ अभी की बताउ आओर बताउ न, अहाँके तबियत। आ ओ सुनै छी कि, खराब रहल रहैल छै। कि दू दिन पहिले अहाँके बोखार भऽ गेल रहे छै, फेनु अहाँके। पेंडिक्स के इलाज होल छै। तऽ की ई सब केना ठीक होइ छै, इसभ अचानक कैसे इतना हो जाइ छै।
ना ओ पेंडिक्स के भेल छियै, आठ-नओ साल हो गेल छैै, एहि से। बहुत पहिलही भेल छीयै, आ अब ए अथी बुखार तऽ लागल छै। लेकिन बड़ी पैसा लागल छै, ओ टाइम पर लागल छै पचास-साठ हजार, उ टाइम पर बड़ी। ज्यादा रहै छै पचास-साठ हजार। आ अभी तक बोखार लागल छै।
सुन ई तऽ बताउ अहाँ एकदम नीके कहै छियै। आओर बताउ तऽ अहाँ सुनै छी, अहाँ पढ़ाई-लिखाई केना करै छियै।
सब नीकसँ कर लेबै छी, अहाँके पढ़ाई-लिखाई ना करै छियै का।
हँ, करै छियै नू। अहाँ तऽ खेल एतना नीक खेलाइ छियै तऽ पढ़ाई- लिखाइ केतना नीक करै छी, ई बता सकै छी। हम तऽ केतना लोकके देखै छी जे। जे मतलब खेल खेलै छियै ओकरा पढ़ाई-लिखाई ओकरासँ बड़ा कम होइ छै।
जी अहाँ के ई बात नीक कहै छियै पता छी, बचपन में रहै छी तना। न ओ सब बहुत गरीब रहे छै, मनटेसरी में पढ़े छियै न कुछो, सरकारी। इसकुल मेऊ दू हजार बीस मे तऽ ऐसे तीन साले बन्द हो गेल छियै। इसकूल अहाँ के पता ही छियै।
उ बीमारी चलत रहे छियै एकर।
जी तऽ बहुत जादा अथी कए कहल जाइ छै ने। ए पढ़ाई-लिखाई में कमजोर हो गेल छीयै।
पढ़े में मन लागै छै नू।
जी ना उतना ना लागे छै, मने लागे छै कभी-कभी लागे छै।
ओ आओर बताउ न अहाँके तबियत कि हम तब। पढ़ाई-लिखाई हमर नीके चलै छै, हमर अभीए तऽ सब। परीक्षा आबै वला छै, सात। महिना बाद, बोर्ड के परीक्षा बारहवीं के परीक्षा खतम कर। के जाइ छियै।
नइ गै, हमनियो बड़ी पढ़ले रहै छीयै लेकिन का करियै ई मजबूरी के। चलते नहि पढ़ पाबै छियै, लेकिन न कुछो के मजबुरी न छै, लेकिन। आब उतना बचपना ना छियै न तऽ पढ़ो के उतना मोन न करै छियै।
तऽ अहाँ पढ़ै छी न मोन लगा कऽ।
जी।
पढ़ै छी कि ना अहाँ मोन लगा कऽ।
हम तनिका पढ़ै छी, मोन लगा क मने उतना। पढ़ाई ना हो पाबै छै, कियाकि बचपन से लूर रहै छै। तऽ उ कर लेबै छै, लेकिन आब ओतना लूरे भोरपरा गेले छियै सब चीज।
हूं। मजे ना आबै छै पढ़ें में।
ना बस पढ़े पढ़लेबे छियै। जितना लायक रहै छै, मने ऐसे क्वेश्चन पूछ लेबै छीयै कुछो-कुछो। तऽ ओ सब हम न जवाब दे पाबै छी, अधिकतर न दे पाबै छि पचास में से। सत्तर परसेट ना दे पाबै छैया, तीस परसेट दे पाबै छै।
चलू तऽ नीक छै, अहा से बात कर के बड़ा नीक लागे छै हमरा।
हेलो।
जी, बोलै छी अहाँ से बात करके बड़ा नि हेलो आवाजवा ना जाइ छै की, बोलै छी आहा सब अहाँ से बात करके बड़ा नीक लागै छै, फेरो अहाँ से बात होइ छै। की अ अपन माता पिता अपन ख्याल रखे छी। भाय बहिन सबके अहाँ अपन ख्याल राखब।
अपना खाल प छै। जी, जी इहाँके सब नीक छै, नमस्कार।
चलू तऽ नीक, जी नमस्कार, रुक जेतै कतई
हु, हु, हु, ओ हम समझै छियै।
चलू तऽ, रखै छियै तऽ।
ठीक छैी।